की बाजि रहल छी। आ आ
कि बताउ अपन बारेमे अहाँ पुछू हम सब बता देब जे जे चीज पूछबै से से चीज बताब हम अहाँके
हमरा खाली अहाँ ई बताउ कि हमके पूरा नाम किया अछि आ कतय घर भेल इएह सब। हँ ह काज करै छी कनि स्थिरे स्थिरे बजबै दस
हम मुदा एगो वासी जे सॉफ्टवेर इंजीनियर छै। किछ किछ काज कऽ लै छी अहाँ बताउ अहाँ कतयसँ छी की कऽ रहल छी कम्पनीमे की करबै एगो दूगो वेबसाइट बना दै छियै।
वेबसाइटमे अहाँ कोन तरहके वेबसाइट अहाँ बन बनबै छियै एकटा वेबसाइट होइ छै जेना लोकसभ कहै छै कि ए आइ लगबै छियै कोनोप ह सब भ ब करै छियै
हँ सब तरह के जेनाकि ककरो फूस टाईप बनाबे के रहल पूरा डायनेमिक बनाबे के रहल केबल ए आई लगाबे के रहल आई काल् ने देखे छिय बूम चल रहल छै ए आई के जहाँ तहाँ ए आई चल रहल छै किछ क रहल छी तऽ ए आई लगा दियो अ लिख रहल छी त आ ए आई सँ देखिबा दियौ से सब सभ रंग
हँ ठीके कहै छी
आओर बताउ अहाँ की गना रहल छी सुनय मे एलैह या जे अहाँ डेवलेपर भऽ गेलहुँ हन
काज भेटैत अछि प्रोजेक्ट बना रहल छियै जेमे अहाँ वेबसाइट के पूरा एसीओ वला काज एक क्लिक एक सँ दु क्लिक मे कम्प्लीट कऽ लेबै ओकरा हालाँकि ई काज अखन चलिए रहल अछि देल देखियौ की होइ छै खै लोक अपने हिंसाब सँ चलि गरमी कतेक भऽ गेलै
हद गर्मी छै यौ की बताउ घाम चुब चुब क एकदम पसीने पसीने नेहा आ
अहाँ तऽ एसी मे हेबै ने एसीयौ मे गर्मी लागैया
कनि आवाज अहाँके कटि रहल अछि अच्छा नरेन्द्र मोदीजी की केलखिन एहिमे
ए सी के दाम बढ़वा देलखिन खुब बढ़वा त कता अ काय आदमी छल ककरो जाँच भेलै हन
सोचे छी बाईक लअ ली फेर बाईक पर कहै छै बाईक पर कहै छै आर टी ओ रोडो टेक्स ै म की कर
अहाँके आवाज बीच बीच मे बिला जाइया
छै न कनि कनि लागि कं ई तअ हु
अच्छा हमरो आवाज कनि डिस्टरब अछि की अहाँ सँ -
हँ हँ एते एते कम आवाज अबयया
अच्छा ई एप्पे मे कोनो दिक्कत छै ने
हँ हमरो सएह लागि रहल अइ कोनो बात नहि ई ऐपो बढ़िआँ छै देखियौ ई ऐप एते बढ़िआ तअ बुझा तऽ रहल नहि अइ जाहि हिसाबसँ ई अटैक रहल लेकिन ऐप छै बढ़िआँ यूज कअ कऽ देखियौ बहुत एकर रिव्यू देखलियै या सब फाइव स्टार देलकै या रिव्यू किछ त बात छै पीछाँ
से हम कहलहुँ कि हम सोचि रहल छी कि कनि जमा पूँजी जमा भऽ जैत तऽ कनि छोट स्तरपर हमहूँ कोनो स्टार्टअप के शुरुआत करबै गाममे की बुझा रहल अछि स्टार्टअप सभ करबाक चाहि एहि टाइममे एहि युगमे
हँ एकदम बढ़िआँ बात छै स्टार्टअप करू स्टार्टअपे करैके दिन छै आइ काल्हि आब आय काईल जे सब्जियो बेचै छै तऽ ओ कहै छै सब्जी टेक हमूँ छी टेक के हिसाबसँ- सब्जी बेचब ऑनलाइन लऽ जायब सब्जी के हमहुँ छी स्टार्टप
तऽ स्टार्टअपमे हमरा बुझा नहि रहल अछि कोन दिशामे काज करू ई टेकवला साइडमे क्लीनिंगवला साइडमे सब्जी उब्जीवला साइडमे ट्रांसपोर्टवला बड बड्ड डाायरेक्शन छै ने एतेक कॉम्पटिशन भऽ गेलै अहाँ कनि अपन दिय ने एक्सपीरएंस वाला कनी अहाँ अपन अपन दियौ ने ई ज्ञान की करबाक चाही केना हमसभ पाइ कमा कमा सकैत छी ई तऽ अस्सी रुपैआ देतै कहै कहै छलाह आय आयब
वाह कर देतै तहन त एगो ठंडा मंगा क ई गर्मी मे पीयल जायत हमरा साए बुझा रहल
जा धरि तक अस्सी रुपआ भेटत ताबे तक ठंढी ई गर्मी चलि जायत
हँ इहो बात अहाँ ठीके कहलियै हमरा नहि बुझा रहल अइ जे ओहो भेटत गमभीर छै कनि समस्या अब बात रहलै स्टार्टअप के तऽ हूँ ह
अंय कहु कहु कम्प्लीट करू अहाँ बात
बात रहलै स्टार्टअप के तऽ छै कनि खर्चा जादे छै जतेक साफ जतेक भऽइ सकैय
आँ यौ फेर आवाज अहाँके बिला गेल
हमर आाज थोड़े ने बिलाए छै यौ मौसम ठीक नहि छै अहाँ के खास क ई एप्प के जे मौसम छैै न से ठीक नहिं छै
अहाँ तऽ हमरा बगलेमे बैसल छी हम अहाँकेँ देख रहल छी अहाँ खूब नीक खूब नीक जकाँ गप्प कऽ रहल छी लेकिन ई ऐप कनि गड़बड़ छै ने
की करबै एप्पे छै ओकरा किछु कहि थोड़े नहि सकै छियै सब
आओर बताउ अहाँ के की राजनीतिक के की हिसाब किताब छै के जीत रहल अछि एहि बेर अगिल प्रधानमंत्री चुनाव मे
अगिला प्रधानमंत्री मे तऽ जीतत योगी बाबा हमर
अच्छा योगी
नरेन्द्र मोदी आब नहि सकता न नरेन्द्र मोदी जी रिटार भ गेलाह किया त - खा गेला खाली मेलोडी खाइ छैथि जा जा कं
अच्छा मेलोडी पर बेसी ध्यान दअ रहल छथिन नै
तं हमरा सब कें मेलोडी कहियौ पूछबे नहिं केलाह आओर जर्मनी जा कए मेलोडी पूछै छथि
तऽ अहाँ सब जनरल मे छियै ने अहाँ सब ओबी सी या कोनो आओर रिजर्वेशन मे रहबै तहन ने अहाँके कोनो फायदा भेटत जेनरल वला सब सब कें लेल किछु नहि छै जनरल वला सब अमीर आ बेसी पढ़ाकू सब होइ छै ओकरा रिजर्वेशन के जरूरत नहि होई छै
हँ मोदी जी के हिसाबसँ नहि क डॉक्टर बाबा साहेब के हिसाबसँऽ छै कएाकि ओहो गरीब छलखिन ने
आहाँ बाजि देबै तऽ फेर तऽ मारि भऽ जेतै
एमे मारि बला की बात छै ओ अपने सब कहै छै बहुत गरीब छलखिन न
एहि हम थोड़े ने किछु बाजि रहल छियै
मोदी जी खाली मेेलोडी पर ध्यान द रहल छै
हम तऽ मेलोडीए पर ध्यान देने छी देखियो नरेन्द्र मोदी हमरो सँ पूछि लेताह मेलोडी के तऽ हमहूँ कहबै जे जर्मनी चलू ने पहिले ओते न मेलोडी खायब तची छै
अचछा
ठीक छै कनि ठंडो ठंडो लागत एत त गर्मा गेलोँ उसना गेलहुँ हेँ पूरा
से त छै ई ई कि हमर सभके जे ऑफिस छै एतय बाप रे एतेक गर्मी पड़ै छै एतय एसीओ हमरा लागे या कि ए सी एसिंट नहि छै एरिया के हिसाबसे ए सी कनि दूटा चारि टा आओर हेबाक चाही
एसी दू टा चारि टाँ किछु नहि हेतै हमँ त कहैत छी सभके देहेमे एकटा फिट क दियौ एसी
आ जड़ अहाँ अहाँ देखलियै ओ ट्रैफिक पुलिस वाला सब एसी वाला जैकेट हाँ हाँ हाँ
हाँ कूलर वाला जैकेट पहिरै छै ओ सभ हाँ हमरा लागि रहल उह उह जरूरत उह छैहे जरूरत हमरा सभकें लेल किया कि ओ बैटरियोसे चलै छै एत त लाइनो कटि जाइए कखनो क पता नहि की सीन छै सरकारे नहि चाहैत छै जे बिहार मे कोनो आईटी यो कम्पनी रहै बुझै नहि छियै
सरकारकें कोनो एहन काज करअ चाही कि सनलाइट जे छै रौद की रिफ्यूज भ क रिफ्यूज भ क आबै ऑफिस लंग
केना क डिफ्यूज़ हेतै यौ कनि बताउ
कोनो पर्दा तर्दा लगायल जाय आसमान मे मेघ मे ओ त छै ने मेघ मेघ जंका बड़का बड़का बड़का बाहिर की कहै छै ओकरा बादल लगबाक चाहि
अहाँ ठाढ़ भ अहाँ ठाढ़ भ क रहबै पर्दा
हेयौ लगभग नओ मिनट त भ गेलै ई टू टू लिस्टमे की लिखबै आइ कि आइ हमसभ मैथिलीमे खाली मे गप केलहुॅं हन
गप केलहुॅं हैं टेबल ठीक केलहुॅं हैं आइ टेबलो कसि देलियै न हम सभ ओ मजबुत टेबल भ गेले आइ त
टेबल देखलियै हँ कनि हाँ हाँ टेबल कनि उल्टा रखा गेलै हाँ ओकरा हम सब सीधा क देबै साँझ तक
कोनो बात नहि हम क देलियै सीधा
अच्छा अहाँ क देलियै
बैसल बैसल की करतियै इएह क लेलहुँ
आ छोट भााय सब ठीक अछि अहाँ लंग
हमर छोट भाइ कहां अइ सब बड़का बड़का अई
हे यौ दस मिनट भ गेलै आब चलू ने कनि काजो क लै छी
त नीन्द आबैया
हेलो हमरा लागै या कि आब रखबाक चाही क दस मिनट भ गेलै दसे मिनट करबाक छलै हमरा सबके
दसे मिनट करबाक रहै
हँ दस मिनट तऽ जल्दी बीत गेलै
ठीके छै तहन एगारह होइ छै काटि देबै सीधे
हँ अहाँ से गप करे मे देखियौ कतेक जल्दी जल्दी टाइम भागि रहल छै
बस बस एतेक एतेक नहि तारीफ करबाक छलैए या हमरा तऽ लगातार -
हँ चलू ठीक छै राखै छी आब आउ ऑफिसमे आउ काज करै छी हमसभ
राखि दियौ आब तऽ हम एक नींद मारि क आबै छी त
अच्छा ठीक छै सुतू